ज
ठीके ठाक हइ, की सभ होइ छलै?
वहा कनि बैसल अछान उठान सभ झाड़लहुँ ई सभ गेलखिन तकर बाद बिछान उछान झालो कनि पोछा कऽ देलियै। आय
अपन कार्य करै छै।
काज तऽ होइते छै चाहे व्रते किया ने रहे। काज तऽ हेबे करतै ओसभ तऽ कहियो रुकै वला नहि छै।
काजके बिना तऽ चलबे नहि करतै रोजान।
भाय। आइ व्रते छी आइ खेनाइ नहि बनेबाक अछि। अछि तऽ घरमे काज नहि अइ कतऽ से काज सभ फड़ जाइ छै।
सभटा काज रहिते छै।
सूने ज तहर। घर तऽ घर गन्दा नहि होइ छै, घरके झाड़ू दियए पड़े छै। पोछा करिये पड़ै छै। चादरो सभ गन्दा हेबे करत।
सभ चीज हेपे करते रोज का काज तऽ छै हे अपन एहिमे व्यस्त रहू।
कि आब विशेष किछु बनेबै ने से बुझू तऽ ई भऽ जाइया केना आब।
आ समय पर नीको समय पर नहि करू तऽ ओ काज नीको नहि लगैत छै।
अपन चार टाइम पर भऽ गेल। भऽ गेल कहियो कऽ भोरके उठैमे जे एक दिन लेट कऽ देबै। से लगैत रहल कजे बाप रे काजे नहि आइ खतम होइ।
लेट हो जायइत हो जायइत हो जायइत सह होइ छै आब।
आबत बच्चा सभ स्कूल जायत जायत तबत तक तऽ एकदम। कऽ लैके चाहू कखन लैके बुझू फुरसत नहि।
ओकर पाछू लागल रहौ जाबे घरसे जायत नहि ताबे।
किछु आय कार्ड नहि भेटैत रहैत छनि तऽ किछु क बेल्टे कहियो अथि भऽ जाइत छनि। औती आ एना कऽ फेकती ड्रेसके। मतलब हमसभ छलियै बच्चामे तऽ अपन चीज ओरिया ओरिया कऽ रखियै।
नहि आब तऽ बच्चा सभ नहि करत आब तऽ अहाँ कऽ दियौ बस।
अब तक। ई छै कि पढ़ैमे मोन लगै छनि, ओतबे टासँ खुशियै छै जे।
ओतबे तऽ ओतबे रहन सह बहुत छै।
आ नहि, हमसभ फोटोमे कतेक आ रोटियो-टोटियो बना लियै आ से सभ तऽ बुझै छी। किछु बेर ने कभू।
आब तऽ कहते कि हम काज करी बाप रे बाप हम केना काज करब।
करै छियै पढ़ाइ पढ़ाइयो रहै छै से सभटा तऽ दुोखे नहि छै।
आइ काल्हि तऽ पढ़ा बहुत बहुत बेसी भऽ गेलै पढ़ा। बड़ काज। दिन भरि बेचारा बच्चा सभ परेशाने रहे छै काज मे। कल फेर छुट्टी हे रहते।
खइ छुट्टी तऽ रहबाक चाहीना एतय तऽ होइ छै। झारखण्डमे ने राज सभमे आनर सभमे नहि होइ छै।
एतय एतय प्रसिद्ध छथि ने
ए त आ उड़ीसामे
उड़ीसा मे हँ एत त चूकि दुर्बारे मे छनि त हम कर रहली तऽ स्कूल त बन्द छनि
नहि भनै ल
मेला त जेबे करब ओहो एकटा जरूरिेए छै
हमरो कहि देब हमरो कहि देब एक संगे जायमे बड मोन लगै छै ढ़ हम त एक बेर गेल छ किछु किछु भजनीकी एक बेर गेल छियै तते भीड़ छलै या बाप रे बाप पुछु नहि
बड भीड़ होइ छै बड्ड बेसी बड्ड
बड न छै हम त लास्ट होइत हो तो बुझ गेलियै अन्त होइत हो
शनि रैब लगा कऽ जायब ने तऽ बेसी भीड़ पकड़ा जाइत छै आ शनि रैव पकड़इते छै आ अनदिना जे दिन मे जायब ने त ओते भीड़ नहि पकड़इ छै
आब त आठ नाँ जाइ छिय चार बजे एह रहत देबै त स्कूल स अउति तीन बजे अढ़ाइ बजे दिनमे खेनाइ खा क जायब आर साढ़े चारि पाँच अबैत बैत घुरि जायब
सेहो ठीको समय
घ घटत टाइम ल अतवे मे भएजेतै
चलय बड पड़ै छै चलब जे पड़ै छै ने सेह अकछ भ जाइ छै
ह
पिछला बेर त हमस गेल रहियै से पाइन खूब पड़य लगले हमर मौसी संगेगेल रहहि से बहुत बेसी पड़ले आधे मेला देख के वापस आबि गेलियै
पूरा बीत गयके समय एक बूद फैनी
पानि नहि पड़तै भीड़ो भीड़ो तहिना छलै पानिो तहिहना पड़ै छलै पिछलाबेर अ भीड़ तऽ हे छ्ता त्तता नहि लेने रही अहिना चलि गेल रही
हरबरी तरवरीमे जाउ आ वएह बिसरि जाउ सेहो भजै छै
सबटा भीज भाइज के एलहुँं तकर बाद न किछु देखलियै सुनलियै किछु ने किनलियै पिछला बेर से केने रे आ पानि परड़बेटा करै छै एहि बीचे मे
गोटेक बेर बहुत बेसी भ जाइत छै गोटेक बेर कनी मनी फू फाही भेल जाय समै उम्र जे ढेरा रहीतै त कते नीक हेतै सभदिन जैतै सभ दिन जैतै
दर्शन क के आउ मौसी बारी क तनी सीढ़िययो तीढ़ियो बहुत नीक बना देलकै हे
गेल गेल हम हनक भैआी तीनकर बेटा क उपलैन छलै ओहि मन्दिरसँ एकटा भऽ गेलै दस जोलाइये के होइ छलै है बूल तिय गेल छल
जगन्नाथ मन्दिर ओ ओतय भेल छलनि
देर से उपलेन भेल छेलैये
अच्छा सबटा
रे गेलिय सझ तकत हि तन भोग बला के सौक भोग बठा प
अच्छा अच्छा
ओ
अच्छा अच्छा
त छै परीक्षा जेना जे कहै कहै छथि
अच्छा
ह
अपना सब सबके तऽ काजो तहिना रहैये तहिना समय रहते तखन ने सबके समयो तऽ एक रंग नै ने होइत छै
ओ
सब कतऽ
जा सकै छी
रातिओ क जा सकैत छी रातिमे बेस राति तक खुजले रहै छै
नहि तऽ जे मना देरी से काज कऽ के अबैत छै ने एहि सात आठ देख ओहो अपन रात कऽ घुम फिर आयल फेर मानि ले
नजदीक वाला सब जाइते हेतै
ओतऽ दूरबा तूरबा वाल लोकोगऽ जायते राइते टाइम मे काज कके आउ आर जाउ
ल त घुमय मे नीक लगैत ह
लाइटिंगो बड्ड सुन्दर होइ छै मेला जे लगैत रहे छै झूला तूला झूला उसबमे पूरा रहिते छै
ह आ तऽ सु बुदरा
अखन तऽ नहि होती आब तऽ फेर दसवीं दसमी मे तऽ हमहूँ दसवीं मे तऽ हमहींटा हम सोचै छी जायब जे हेतै अखन सोचने टा छी
म
दू साल से नहि गेलहुँ हं दसवीं मे
जाब तऽ सासुर सासुर जैब ने पहिले जा मने न हि हय
एक दिन ले जायब तऽ जायब सएह ने भगवती छथिन छथि ने हमर सभके दसमीमे मन्त्र लेलाके बाद हम नहि गेलियैन ए एक्को बेर
तऽ नहि ने जेबै सभ पूजाके बाद छुट्टी होइ छै ने
पञ्चमीसँ तऽ बन्दे होइ छै
पंचमी के बिदा भ जेब
हँ ट्रेन ने ट्रेन बस से तऽ हमरा बड बस बड्ड लगैया ने आ बसे अस करेमे बहुत बेसी लगैया नम लादो पातो भऽ जाइ छै दुनू गोटा बस एकदम नहि सूट करै ये कथि हँ बड बहुत बड्ड नहि हुनका नहि हिनका दिया के
य
हँ दुनू गोटा के बड्ड होइया हमसब कहाँ जाइ छियै
करा लेब
ट्रेने से जेबे करब से ओ ट्रेन से सब दिन तऽ नहिए ने छै
रवि कऽ प्रातके छियै ओ जाइके मंगल मंगलके जायब आ नहि तऽ मरिया से चलि जायब ओसभ सभ दिन छै हमहूँसभ एहि बेेर गेल रही मरए से तुरते बुझू मेल पकड़ा दै छै
फेर ओतऽ सँ मुजफ्फर समस्तीपुर तक
समस्तीपुर से राचीसँ समस्तीपुर आ समस्तीपुरमे तुरू आ तुरते एकटा जानकी लगले रहै छौ
जानकी हँ जानकी रथ
जानकी लगले छलैए तऽ जानकी सँ फेर सकरी मधुबनी तक जाइ छै तऽ सकरीये उतरि जाउ
सकरी उतरि जाउ ओहि ठीके छै
समस्तीेपुरवला सभदिन मानि लिअ ई ट्रेन नहि रहैत छै रौर केला वला त समस्तीपुर वला ठीके छै हमरा जहिया जाइ चाहत तहिया तऽ भऽ जायत कनिये बदलय परत छै न
नहि छै ओना मौगियो के छै, किछु लागल रहै छै कोनो एहि प्लेटफार्म से ओहि प्लेटफार्म पर जाउ।
हँ, सेहो छैहे। हँ, नहि दिक्कत आब। आब गेनाइ-अएनाइ कतहु दिक्कत किछु नहि छै।
आब खाली एक बेर निकल जाउ न तऽ बस निकल जाउ
निकलि जाउ बस भइए जाइ छै किए नहि छै हते सबटा
आ जेबाक चाही, कते लोक भरोसा करते। असगर देबाक निकलबाका के चाही
बड बेसी सामान नहि रहल मने सामान किए रहलत बड बेसी एकटा ट्रोली लेब अपन दू-तीन दिन गाम जायब तऽ अहाँक कपड़ा-लत्ता सबटा रहबै करई छै कम बेस छै ने, बेसी खला बेसी नहि। अथी करबै तखन सामाने लऽ कऽ ने होइत छै जे त नहि हेत असगरई पकड़ल तऽ से भए जेतै एकटा टोली रहल तऽ इ पार स उ पार भ जेते
सबटा गामे में छोड़ि कऽ अबै छी तै दुआरे अपन समानो तऽ हमर रहितो नहि अछि अनदिनो ने
समान हमरो रहिए कमे से कमे लऽ जे इएह दुआरे
अभी कुलीक के इंतजार करू, कुली आएत तऽ लऽ जाउ। एना अपने उठाउ, अपने विदा हो।
देखियए पाँच पाँच बेर कते कते लोक बड़का बड़का लऽ जाइ छलैय कपरा सब देखियै ट्रेने सबमे हमरसभके रहै नहि ओतेक बेर बदलब गर्मी तऽ दुनिआँके छलैएा
गरमी तऽ छले बाप रे बाप
सूती पहिरै लए एकटााके बस आ देखियै सबके बाप रे जतेक साड़ी सब छै सभटाेतमे नहि पेहरब त लेयक की सबटा लाईघ लाईघ क
आ पहिरनाइ होइ नहि छै सभ लऽ जाइत छै लेकिन होइ नहि छै पहिरल
फेर बैग भरि गेलै, बहुत भारी भऽ गेलै अबै काइल मे कनि आम दऽ देलखिन मामीसभ
सेहो एकटा भऽ गेल
नहि केना कहियो सेहो लऽ लिअ लऽ लिअ कहऽ लगलखिन तऽ ई मामा छलथि तखन तऽ ओते नहि रहे एकटा इहो ललथि असगर मे तऽ सब दिक्कत भऽ
आसगर मे तऽ शादी दिक्कत भऽ जाइ छै पुरुष रहे छै तखन तऽ नहि दिक्कत तखन तऽ दूर समान छै ठीके छै आब अहाँ एकटा समामान लिअ कि बच्चा देखू
सिढ़िमे हमरो सभके आब सिढ़िमे थकान भऽ जाइ छै। सबक होेइतै होइते छै प्लेटफार्म पर जे ऐपार जे ओयपार जेबे ओ तऽ समान लऽ के कनि भइए जाइ छै ने
बड दिक्कत छै सामानो
देख लेलियै कि ट्रेन लागल छै तखैन त आओर हरबरी भड जाय छै छुटि जेत तऽ तीन घंटा बैसअ परत
बड़ दिक्कत छै गेनाइयो एना एकटा।